की ब नमस्कार बहिन
की बहिन ठीक छियै
हँ ठीक छी ठीक खुश रहू खुश रहू और कहु की हाल चाल ये
गोड़ लागलौं तऽ शीर्वाद नहि देल
कहलू तऽ खुश खुश रहू खुश रहू सदा सौभाग्यवती रहू खुश रहू
अच्छा चलू बहुत नम्हर आशीर्वाद दऽ देलियै
की कहू आउ आब जे आशीर्वाद अहाँ जोगर छियै सेहे ने आशीर्वाद हम देब
से तऽ ठीके कहलियै
कहलु ने चलू आओर कहू अहाँके आइ जनैत छियै हमरा आइ बड्ड मोन केलक अहाँसँ बतिएके शौक भेल एक तरह से कहियो अहाँ के की की के शौक ये
हमरा दुए टा चीजके शौख ये
कथी कथी की शौख ये
एकटा हमरा घुमयके शौख ये
हँ
और एकटा खाना बनबै के शौख ये
अच्छा तऽ अहाँके घूमके कहाँ कहाँ शौकी कहाँ कहाँ के हम केना कहू नाम तऽ अहाँ नहि जनैत हेबै चाहे नाम नहि कहबै अहाँ हमहहुँ हद छियै चलू अहाँके की की बनाबय के शौख यऽ से कहू
हमरा बनाबयके शौक यए खाना हम जतेक नीकसँ बना सकी कते नीक से हम बना ली
ओते नीक से सभ गोटा के खुआ दी ओते नीक गोटा से सभसँ आशीर्वाद लली
हँ से तऽ सेहे छै लेकिन ईसभसँ जेना अथी भेला तै जेना ई होइ छै ने जे हमरा हमरासभ जेना कहलहुँ जे हमर सभभके मतलब कि ई जे बाहर के खाना होइ या चाउमीन पास्ता इ्जा पिज्जा बर्ग गर ई सबके कनि बनाबऽके शौक जादा अऽ सामान सभ रहै छै तऽ बनाबके शौख जादा ये अहाँके की की बनाबय के शौख यै कहू बहिन
हमरा बनाबके शौख यै एकटा मछली माछ
हू हू ओरो और कहू हँ
खीर पूरी मटर पानिर ई सब चीज के आ स आम बनबै छी
आ ए तऽ हम मछली केना बनाबै छिये ओही वाला तोरी वाला मसांला
नहि हम माछ माछ जे बनाबै छै ने अ सुनै छियाय हेलो